ह
आवाज क्लिअर न आ त सखी।
ब आवाज ीक हँ आबै छै
हँ आब ठीक हबै छै कहू का हाल चाल छै
मार के तऽ भाा सब बड़ी न सखी आओर तू बताउ
हमरो आरके तऽ सभ परिवार हमहूँ नीक छियै मम्मी पाप्पा सभ नीक छै
त सी आओर सखि अभी तार एक दू महीना बाद पूजा पाठ सब
स्टार्ट हो जाइ छै दुर्ग पूजा दिवाली तऽ छठि पूजा, व्यस्त हो जाइ छै आदमी।
अच्छा समसा जा के ब देतानी
आराम रहै छै हँ लेकिन मन लगैत छै पूजा पाठ आबे छै ने
प लै हो जाइ छै से ीक त जसै खराब हो जाइ छै
हँ लगले लगले पर्व हो जाइ छै आ ओ भी न नीके छै सखी कि अपनन लगले गल लगले निपट जाइ छै नहि तऽ बार बार किचन धोना आ फेर बार बार एन्ने धोना ओन्ने धोना
हँ पूजा पाँठ मे ढेर परहेज करे के रह छै ने सखी
हँ हँ
क तोर देने से अबाँ जाइ छै सखी
हँ सखी बड़ी लड़क कनस बड़ी है आ बड़ी दिमाग खराब हँ सखी दूर हट दूर हटिके बतियाबै छै सखी
क धनी मनी अवाज आइ जाइ छै
हँ लड़कन से बड़ी कजर कचर करे छै एकदम माथा पागल कर देवे छै बोलहुू चुप रहे लागी तऽ एकदम न सुनतो गर्मी छुट्टी होल तऽ एकदम एक महीना से पागल कर देवे छै छै बाल बच्चा एकदम सँ
बाले बच्चा तऽ तनी खेल कूद करै छै तऽ तनी नीक लगै छै सखी
न त जड़ मनी न करै छै ने त माथा पागल कर देव छै एक एक कम आ के माथा खराब कर देव छै पानी गंजते रहत गंजते रतो गंजते रतो
क कर सकी तनी मनी त करे पड़तर सब त बात नहि याद रह जेते क हमर बच्चा ऐसे ऐसे छै
ओ तऽ होइ जाइ छै सखी लेकिन ओ ल इकुल रहै छै नहि तऽ तनी आराम से तनि बैठे छियै तनी एक दू घण्टा अपना पाँच घण्टा इसकुल रहै छै ने
ह छै भरपू रद
हँ तऽ फिर ब लड़कन सब भी व्यस्त रहै छै
छुट्टीऽ परसय नी बद्मशी करै दौड़े कि घरी देख देख
एहिसेत्र माथा पागल करिके बड़दन सब रखे छै किदम
नहि ब छै सखी त घर
नहि सकी हम तऽ किनारे होके वतिया बेै छीए।
दे ब आ जाइ छै।
ह लड़कन सब की करलियौ ने बड़ी बदमाश छै ने
छैी तऽ स ह ख खरब तनी दकन सत्य बदमाासी कके छै
हू
आओर सबी बताउू
हँ तऽ सभ नीक छै, आका बताैयओ सखी नहि तऽ एकदम लाइनके व्यवस्था एकदम गड़बड़ा जायल छै, गर्मी के कारण
वीट
हां
भ ई म जाइ छै सखी ह बड़ी सोर म मजाइ छै
नओ सखी
बड़ी हव जाइ छै सुखी
न तऽ सखी एने तऽ स चूप छै
हँ तऽ तनी हका गुला के सर हमर देने आय छै
आब ठीक छै।
हँ हँ सखी आऊ बतावा हेलो
हँ सखी
जाइ छै तू
तनी पानि पीए छ सखी
अच्छा
गर्मी बडी छै ने बर बार बार पियास लगै छै
ह गर्व तऽ ढेर छै सखी खी करर्ब सखी
हँ एकदम मन कर तऽ खरी पानि पियैत रहिै पीैत रहिए
दिन भरदा होइ पानी पीत रह बात रूम दर
काम, काम-उम और खाने खाय के मन ना करै छै सखी।
हाँ एहो ते ठीके कयला सखी।
हुं।
और बताउ सखी।
आउ का बतैयौ सखी घूमे-उमय के तऽ प्लान अभी ना बनल छै, काहेकि एता गर्मी छै नै, ठंढा मे तनी जाएल जाय, जायके प्लान रहल छै हमनी सबके।
ह
तब पूजा पाठ भी हँ सखी
घर तनी एक ववथ जा के मना काहे नै करै छै से।
और बताउ सखी केने-केने के पलान बनल रहल छै, जड़ा मे जाय
राजगीर के, बनारस के इही सबके तो पलान प्लान बनल छै।
हाँ ई सब जगह तऽ तनी जाड़े मे जाय मे तनी नीक लगाय छै नै स खी गर्मी मे तऽ जायये के ना चाही। सब जगह
अ राजगीर मे तऽ एगो कुण्ड छै नै।
हाँ उहाँ तो गरम पानी हय। छै नै सखी।
पानी आय छै ओहि से सब ठंडा मे जाय छै घूमै लगी।
इहाँ गरमी मे तऽ अनेक जगह छै। तनी झारखण्ड आ जा। त कहली
मन ना करै छै गर्मीमे निकलै के, ओय से ठंढा मे सब प्लान हमर फैमिली सब बनावे बनावल रहै।
ठीके तऽ जाड़ा टाइम मे तनी जाय मे तनी सब जगह नीक लागे छै।
हाँ।
गरमी मे कहै छीये मन व्याकुल हो जाय छै।
ह्म्म।
त सखी रात भर
का सखी।
और बताओ सखी।
और सब ते सब ते नीके छै सखी, अपन बताबा घूमयके प्लान बनावल रहै।
घर पे कोई घूमे के अभी प्लान ना बनावे रहै छै, छी।
ह्म्म।
उहाए हमरा कहै रही यदि पानियो नै पियत रही। ओता कहै छीये बैठेले।
हाँ।
घूमते रहै छीये दीदी यही आस-पास घूम के आ जाय छी।
हम ठीके करे छीये सखी।
जाय छै। बहुरिया के छुट्टी चल रहलै त घरे मे सब रहै छी।
हू
ह्म्म, हाँ। हुं।
ओ सखी।
काफ
कारके कोइ कोरा प्यज ह
हँ सखी कार आके काज एगो भेटल छै फोन फ्रेंडके काज छै बड़ी नीक काज छै सखी।
तीीला फना फ्र वलाथी वला
हँ ह हमनि सबके भाषा छै ने से भाषा ँ आय रहथि तऽ हमनी सबफता सानी रहै छै ने
हँनी
चार होब छै सखी लोकसँ भी हो जाइ छै।
ह
अपना बात के बात भी हो जाइ छै। आ कारज भी निपटा लेब छियै हमनी सब
ह जे त बात ठीक ह
ऐसे तो सब अपन अपन काममे व्यस्त रहै छै, सखी ककरा टाइम हो घरसँ फुरसत हो।
चल बात छै सखी
फेर एने ओनेनी हो जाइ छै आ न हमरा बड़ी नीक लगे छै मटर क किया देबे छियै
हू हू
ज छै आ तनी एक छै
हँ सखी।
अच्छा सखी एगो हमरा फोल आ छै
ठीक ठीक